तऽ
हँ बढ़ बढ़िआँ बढ़ अपन कहिये
हँ हँ हँ सुन्दर सुन्दर आ ओर सब कि केना आइ आजका कंडीशन छै
कीपूर्त रहलै जिनका हाल समाचार सब
आँ
जिनका हाल समाचारसभ तऽ पूर्वत रहलै कनेक विशेष ई छलए जे आइ किछु
कारीगर सब छलैयथ जे कनि हमर घर हँ जेकि हमर घरके बना छेलैथ घर हटके काज होइ छलै
घर हट करबा रहल छी वाह वाह बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर गाम आबि कऽ तऽ ई बहुत नीक मतलब अहाँके अछि बहुत नीक सुन्दर अपन समयके उपयोग
बेबे लागल छियाइ ने
यात्रा सेहो रोऽ रोऽ कर दहर और ह तमक मध एकटा अलस आनन्द छै हऽ
थोड़े थोड़े क क सन्य सन्य जै सैय से कनी घर हट के काज करवाबा चाही धीरे शन सन क क अगर हेतै समय समय पर तऽ एक दिन पूरा भऽ गृह कार्य सम्पन्न भऽ जेतै छोट भाय छथि हुनका लेल दोकान वला व्यवस्था निकैल दिया दोकान दौड़ी के किछ काज कत्ताथ ओहाडिजिटली ऑनलाइन वला जे काज जे चलैत रहै छै ओ सब करता अपन किताब कॉपी सब विचार केलहुं जे सुबह द धिया पुता नेना भुटका स जे पढ़ैत लिखैत रहै छै
हू
आ कखनो के माय बाप सब के ठक ले छै जे आइ हम पढ़े ले नहि जेबौ आइ हमरा लगन काँपीए नैय य
पिल्सीने नैय अछि तऽ सेहो बहान आने ने रहतै क सामाजिक व्यवस्था कनि सुदृढ़ भऽ जेतै
हा हा से तऽ छै
दू टका कम बेसी इ सुदृढ़ भ जेते इहे सामाजिक व्यवस्था पर देखैत कहलिए कऽ लै छियै तेय दिनकाबला मे सएह सब रहल हन अखन माता श्री के सेवा में लागल छी चरण दबइत हू आड पावैन कने छलैथ ने
ई तऽ उत्तम काज करै छी धार्मिक रूप से धार्मिक रूपसँ सेहो बहुत उत्तमोत्तम भेल आओर साइकोलॉजिकल एकटा सेहो बड़ पैघ जी मतलब मनोवैज्ञानिक जै अहाँ कह सकै छियै
छै तऽ बड्ड दूर छै हमरा लैल सबसँ नीक गप ई अछि जे लोक के दुर्लभ छियै आइ काल्हि के समय मे मातृ सेवा के मातृ सेवा के अवसर भेटनाइ मातृ पितृ सेवाे के अपन गुरुजनक के सबके अवसर भेटना आइ के समय मे दुर्लभ छै कारण जे ककरो लगन छ्षणिक भरि तक के समय नइ छै हमरा भेट रहल अछि ओर सर सर हम किए चुकि
अहाँ के ई सुन दिनचर्या सुनि कऽ हमर मन पूरा प्रफुल्लित भऽ रहल अछय अहा के गप सब सुन के सुन्दर सुन्दर क अहाँके जे गप विचार हू
ऐत सभव जलहा आशीर्वाद जीवन मे काज भय छै न
निश्चित जे
ह लोग पाइ कौड़ी तऽ कहियो कमा ले
बिलकुल हँ हँ हँ
हँ आशीर्वाद नय ले छी छै जे कमा सकै अछि ओ तऽ प्राप्त करऽ पड़तै
आ ओहिके लेल तऽ निश्चित रूप से एकटा तपस्या छियै ई सभ
हम तऽ हम तऽ स्वयं छै आ की कहै छै अहाँ के आभारी के सगे संगे हम साम के एतेक बुझे छियै जे हम धनवान भऽ गेल छी जे हमरा सेवा करैके अवसर भेटल ह
छै ई जे ई जे ई जे ध धन छै एहि टाइप के ई जे आर्थिक मे जे लोक सब लागल मतलब आर्थिक युगमे जे लोक व्यस्ततम समय मे लागल रहै छै ई सब सुख से ई ई सब सुख से वंचित भ जाइय तइ लके तइ लऽ कऽ ईसभ तऽ बहुत बढ़िआं गाम आबिके एत सुन्दर मतलब अहाँके ई मौका भेटल है है मातृ सेेवा पितृ सेवा करन ई अवसर के अहाँ बढ़िआँ उठा रहल छी धार्मिक यात्रा बर सेहो गलोय धार घर मे धार्मिक काज्् सेहो कऽ रहल छी ह तऽ एहि एहिऐसे एहिस एहिऐसे सुन्दर ऐसे सुन्दर वाह बहुत सुन्दर अहाँके विचार जे सुनिके लगैया
हिनका इहो छै न शीसा इहो छै ने जखन महादेव के कहल गेलेन जे सब से पहले देवता मे के तऽ दुनू भाय मे से कार्तिक महाराज विदा होऽ लगा उड़ै के लेल
हँ हू हू
ता अपन माता पिता के जे छै चारू कात परिक्रमा भ्रमण क के गोर लाग गेलखिन जे हम ते आबि गेलउ तीनू लोक तऽ अहीं छी तऽ श्रेष्ठ बनि गेला तऽ हम माता पिता के सेवा क कह तऽ हम कनि छनबय स तऽ हँ
प्रसन पूजी भ गेल
न तहैन तऽ एहि चीज से देख कऽ तहन तऽ हम माता पिता कऽ सेवा कऽ कऽ कि नै कनि काल केँ लेल अवसर लऽ सकै छी सेवा केँ कि हऽ सेवा कऽ दै छियैन मानसिक संताना भेटत मानसिक विकार दूर हैत यै स विशेष किछ भऽ सकै छै आइ काइल केँ जमाना युग में
वाह एतेक सुन्दर मतलब अहाँ विचार रखने छी जे अहाँ एहन लोक से तऽ गप कऽ के तऽ लोक केँ मोन ओनाहिये प्रफुल्लित भऽ जाय छै एते कऽ सुन्दर विचार एते कऽ सुन्दर भाषा हुं आ एते कऽ सुन्दर मतलब व्यवहार सेहो व्यवहार कुशल हेबे करब अरे तैयकेँ लेल तऽ हमर लगै यऽ हु वाह वाह बहुत बढ़िआ
आइ एकटा नव गप सुनै लऽ भेटल हन ओना काइल हम विचार करै छी एक बेर चर्चा करब अहाँ स गप कऽ कऽ जे नव गप में ई सुनै लऽ भेटल हन कहाँ दन एकटा बैराजगढ़ छै अपने ई मिथिला में
बैलाजगज गढ़ एछ आ एछ अंधेरठाारी से आगू छै उम्हर जैब तऽ ह लोका हँ
तऽ हमर बि चार ए काइल हम ओतुका यात्रा करब तऽ भऽ सकैए दुपहरिया नै तऽ साँझ खन हम अहाँ स एहि सम्बन्ध में पीठे पर जे छै से हम गपशप करब कारण जे हमरा भाँज लागल हेन कतौ स की ओ तऽ किछ पुरातात्विक विभाग सभ जे छै जे प्राचीन सभ्यता केँ काज केँ चीज केँ उजागर केलके
हँ संरक्षण चलै छलै बुझलिए की हँ ई यै में ओ जगह केँ ऐतिहासि कऽ महत्व सेहो ऐछ
सेहो ऐछ किछु दिन पहिने निकलल हन ओइमे स
धार्मिक महत्व सेहो ऐछ चूँकि सर्वेक्षण कऽ काज किछ दिन पहिने स सेहो चैल रहल छलै तऽ किछ निश्चित रूप से जे है
हऽ ओई में एकटा विशेष चीज भेटलै हँ जे एखन चर्चा केँ विषय बनल ऐछ पूरा सम्पूर्ण देश में
ओ एकटा छहरदेवाली बड्ड पैघ जकरा किला कहल जाइ छै से भेटलै है ओकर अवशेष बुझियौ
हऽ अशेष
ह भेटलै है तऽ ओकरे एखन व्यवस्था वला में चल रहल छै कारण अखन तऽ ओइ समय में सुर क्षा कर्मी सभ तेनात हेथिन जे एम्हर आम्हर किछ नै भऽ जाय कतौ कऽ ओ उंगुरी केँ चेहन सब नै पड़े ता कऽकियक तऽ ओइ में ले बेर में ओकर समस्या भऽ जेतै न
बिल्कुल बिल्कुल
ओ एकटा रखने छै जे हऽ ए जगह से आगू अहाँ नै जा सकै छी हमर विचार ऐछ काइल हम ओत से घुम कऽ आबी ओतुका लोक सब स कनि गपशप करब भेंट घांट हैत
निश्चित निश्चित जगह तऽ बहुत बढ़िआ
हम बूछबै
राजगढ़ तेऽ अपन ऐतिहासिक महत्व के लेल जानल जायइते अछि बुझलियै निश्चित रूप से अहाँके इआई अहाँके यात्राके जेऽ हूँ पड़ल है ओतुका स से अपने आपमे बहुत नीक चीज अछि आओर अ
बड ठाम घुमलौ कहलिय ई वाला निश्चित रूपसँ घुमब ओतुका जे। व्यवस्था कनि देखबै आ ईसब चीज जे भेटलै हेँ।
हूँ हूँ
ओ चीज के विषय मे- सू सूचना रखबाक चाही जानकारी रखबाक-
निश्चित निश्चित छैहे कि घुमला फिरला से- घुमला फिरला से तऽ ई एहन एहन जगह स एहन एहन जगह पर जे घुमला फिरला से से जानकारी के संग देखियौ एकटा आनन्दितय लोकके मन प्रफुल्लित होइया घुमला से ई होईया ओकर बावजूद बहुत तरह जानकारियो ने हासिल होइ छै भेटै छै। तै निश्चिरुप स प्रोग्रामके बुझियौ बहुत सरओत्तम अछि ओतबो
कहाँ दन सुबामे आयल हन जे- महाराज ओई समय ई छिय अहाँके बहुत पहिल सतुजुगेके समयके गप्प छीयै जे- प्रह्लाद जे छलखिन।
हँ हँ।
पौत्र जे छलखिन अहाँके महाराज बलि। तिनके स्थान छियनि आ ओ- तै ईसब चीज हुनकर वंशज सबला मे ओहिसब चीज भेटलै हें।
हँ बलिराज हुनके हुनके नाम से बलिराज ग पड़लनि हें
हँ अएह देखियौ।
हम जे अहाँके कहने सीख कहलौं ने जे ऐतिहासिक महत्व ई जगह रखने अई ई सब अपन को त व।
अपन मिथिला निश्चित इहो सब पैघ कोनो चीज सब हेतै कहू तऽ सतयुगक समय के छै जे। कल युग के पाँच हजार बरख जे पूरा भऽ रहल तै मे निकलि रहल अछि। कहलै आ ओहो की अपन मिथिला मे।
वाह ई त सब त ई सब-
आ ओहो कि।
ह।
हमरा घर आ हमरा घर अङ्गना स लगभग पचास साठि किलोमीटर कनि आगू जाकऽ दूरमे।
बाह ई त बहुत बहुत नजदीक भेल अहाँके।
सा मानि लिअ घुमा फिरा के।
हँ हँ हँ हँ हँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बहुत सुन्दर बहुत सु सुन्दर अहाँतऽ एकम निश्चित रूप स प्रोग्राम अछी तऽ अहाँ।
भ्रमन करक चाही।
आँय
उमरो भ्रमण एक बेर कर के चाही ओतुका की व्यवस्था छै केहन लोक सब के व्यवहार- व्यवहार तऽ उत्तम हेबे करतै लेकिन ई- चीज के कनि देखनाइ हमरा बड उदबेगाब लाग गेल जाय के लेल- कण्ठा बड भरल ऐछ
बहुत नीक बहुत नीक अहाँ ई सोचलो हेँ ई अपने आपमे अहाँके बहुत मतलब बहुत जे हेबाक चाही अहाँके गप सुनिके तऽ हमरा अपनो मन भऽ रहल ऐइ अहाँ
यहै किछ दिन पेहने निकलले हैं दू चार चार दिन पहिने हमरो आइ भाँज लागल हन कत से हँ
मनाब
हँ
चइल रहल ऐछ कि नि्चित रूप से अहा अहा अहाँसे जगह पर जाय
निश्चित देखो बहुत
बिलकुल निश्चित
यौ विदेशसर उम्हर आम्हर तकर बाद से दिल्ली बम्बई तऽ बड घुमल लग वला चीज छुट गेले ऐतिहासिक प्राचीनतम चीज यदि तीन जुग खतम भऽ गेली अऐ अखन तक निकेल रहल छै जे हम अहाँ सब दत कथा बुझके सुनने छियै हमस एसे एखन वास्तविकता मे छै
आ ओकरा सर्वेकक्षण भेलै सर्वे कऽ रहल छै
जा रहल छी ओ सब चीज के धरोहर के जे हँ वास्तविक मे ई सब चीज छै
रहल छै तऽ हमरा अहाँके दृश्य देखबाक सौभाग्य भेटत बहुत पैघ बात हूँ
सबसे पैघ गप ई छै आब सोचियौ ओय समयके अभियंत्रिक कार्यके कतेक बढ़िआँ व्यवस्थित छलै जे एतेक समयके बाद एखनो तक ओकर अवशेष रूपमे छैए
हँ हँ हँ बाहबिलकुल हँ हँ
तीन टा युग समाप्त भऽ गेल सतयुग त्रेता कलयुग ई सतयुगक समय छी प्रह्लाद के समय के
हू
आँ अखन तक अवशेष छै एकर माने बुझ सैत छियै जे अभियंत्रिक काज केहन बढ़िआँ चलै छलै ओ इंजीनियरिंग वला आँए
हँ ओय
वहाँ मकान बनवे के शिल्पकार्यता जकरा कहे छियै
ओय समय मे तऽ सही बात छै बहुत सुन्दर हँ हँ ई बात तऽ सी छै
आइ कैल के समय मे जे शिल्पकार सब जे रहै छै जे घर दुआर बनाके रेखते आहिरे बाप पचास